बतही
ठीक छै आवाज काइले नऽ निकलै छौ फोन कले तऽ बोल खाना पीना हो गेलौ खा ललही
हँ हेलो
हमर ठीक अइ खाना खा लेलहुँ
नहि खेलो हन अखन
कििया बड़ लेट भऽ गेल
बनेबे केलहुँ हेँ एखन घरवला कऽ देलियै आओर बऊआ सबके देलियै
कथी खाना बनले यए
आइ बनेले रहिये सेबय पुररी
बा की बात छै बड़े नीक निकुत पर छिय ध्यान देने अहाँके तऽ ध्यान देसर मे तऽ बड़े आके महिर भऽ गेलू हं आइ काल्हि
बैगन के मिठ चीज मीठ चीज आइ काल्हि बड्ड पसन्द पड़ैत छैय
की बात कोनो बात की नया समाचार छै की
नहि नहि नया समाचार की रहतै
खट्टा मीठा पर ज्यादा अहाँ एखन ध्यान दैय छियै
मीठ पसन्द पड़ैत छै सबके नीक लागैत रहल छै
आ खट्टा
खट्टाा नहि कहाँसँ भेटतै खट्टा
ओ
खट्टा नेय खाली मीठा
ओ हमरा भेल अय कि अय बरसातमे अहाँ
अहाँ दूगो सँ तीन गो करबै ई बरसातमे
अइमे दूटा तऽ भारी पड़े छै दूए टा मे जे लड़ाई झगरा करत माथा खराब भऽ जायत कि कहु
अय बरसात मऽ दूगो सऽ तीन गो दियौ
बरसातमे
खेलों हैं
हमर तऽ सिम्पल रोटी सब्जी आम
अहाँ आम पर बड़ ध्यान दै छी कि बात
हँ तऽ आम पर्र ध्यान देबै नय आम छै तऽ आमे खेबै नऽ लताम थोड़े खेबै
हूं खूब आम ओनै छैथ ओझाजी
हँ से तऽ लेबे करै छथिन ओहिमे कोनो नहि छै कमी आ भाय खाय पियएके टाइम छैय तऽ आदमी खबे नऽ करतै
नहि जरूर जरूर जरूर खेतै
तब
खेतै किए नहि खाइये लेल तऽ दुनिआँ हरान छै
तखन की तखन की
पेटेलेल हरान छै नऽ सभ
हूं आओर
आओर हँ अपने खेलैथ आ बच्चो सभ खेलक
आब अहाँ भोग लगा रहल छी
हम कहलि भोगो लगाबै छी आ बातो करै छी
नहि नहि नहि सेह पहिले अहाँ भोग लगाउ सभसँ पहिले छैय पेट पूजा
पता अय पहिले नऽ बैंगन के सब्जी नै नीकलगैत छलै आब बैगनो कऽ सब्जी नीक लगैत छै छोटका बला बैगन जे होइया
अपना पर पड़े छै तऽ सभ सभ चीज नीक लगै छै माय बाप पर नहि नीक लगै छै अपना पर पड़ै छै नऽ तऽ सभ चीज नीक लगै छै लोकके के
हँ ई बात सच ई बातसभ कहियो काल कऽ याद आबैत रहैए कि मैबाप पर तऽ बड़ नखरा केलि जिन्दगीमे
एखन बहुत याद आयतऽ अहाँ टेन्शन नहि लिअ
एना नऽ निक लगैय यऽ
आहाँ तऽ बुझाइए जेना की बड़का बड़का मारै छी
नहि नहि
पहला तऽा कर बुझाइया जेना दूगो कर एके बेर मारे छियै खा
बडड मजा आबे छैय खबैय
हमहूँ खेबै हमहूँ हमहूँ कोनो कम नहि खाइ छीियै हमहूँ दै छियै दमसा कऽ
नहि अहाँ तऽ नहि खाइ छीियै अहाँ त कथि करै छीै जोगिंग करै छी
अहाँ धरखन चारि गो पाँच गो रोटी खाइ छियै चावल खााय छियै आर कतेक खेबै
हम दस दस दस गो खा जाइ छी
अहाँसँ ज्यदे हम खाइ छियै खानामे कोनो अथी नहि छै खाना भरि पेट खाउ दबा कऽ दियौ एकदमसँ तहन की खाइए लए जिंगी छै खाइए लए सम्बन्ध छै पेटेसँ तऽ सबसँ सबके रिलेशन छियै पेट नहि रहितै तऽ रिलेशन रहितै केकरोसँ बताउ
आ आ पेटेपर सब कोय छै ह बात तऽ सही कहलियै
खाउ ओकातसँ पालतू खाउ जतबो ओकाद नहि यऽ ओसँ जादा खाउ
हँ
हमर तऽ सीधा बात खाउ पहिले खाउ तखन जे हेतै से हेतै
फोन के बड़ जरूरत हय को फोन के
ह अच्छा गाम से बात भेलए
कइ केने छले फोन चतुर्दशी पूजा क लेल
ह आ बहुत आदमी तऽ एकाशि आय केलकै यए
नहि तऽ काल्हि रहै
काल्हि रहे आ बहुत आदमी आय केलकै ये अथियो में देखलक यूट्यूब पर अनुरोध्याचारज कहलकै आइये के एकादशी माइन छै
अच्छा अगर हर चीज मे नहि देखै छियै दू दिना किछ कऽ दै छै
हँ
कहियो आइ कहियो काल्हि गाँंव सबमे काल्हिे सब केलखिन
हँ हँ एतहु केलकै थोड़े आइ थोड़े काल्हि जे अपन मोबाइल सब करै छै से अपन आय केलकै य जे अथी सब करै छै से काल्हि केलकै यए
ओना एकादशी न दू दिन होय छै कान एकटा होइ छै गृहस्थ आ एकादशी एकटा होइ छै जे अथी बाबाजी सब त होइ छथिन ने हुनकर एकादशी गोटा होय छै आओर तब कहियौदीदी
हँ और सब ठीके छै
ह आओर ओझाजी ठीक छथिन
हँ अहाँ कहियौ अहाँके उमर सब ठीक यै
च भरआ
बाय भरुआ तऽ परसुए बनेलियै अहाँ आइ र खाइ छियै की बात
ब बहुते जे बना के राखि देलियै ने पता है बेटा - बेटी नहि छुएै छै खाय वाला हम छी आ एकर पप्पा। हम की केलियै एहि बाजी की कहल ह एहि बाजी जे बनेलियै ने कनि हम कऽ देलियै बदमाशी ओकरा पहिले जे बनबै छलै ने तेल मे मतलब कच्चे के छील लेलहुँ छानि कऽ मने आज हम की करिलियै गांव वाला स्टाइल में गरम पानि में उबाइल के बनबै छिय। केना बना देलियै तऽ नहि खेती नहि निकलबै।
कच्चाके नीक लगतय? कच्चाके बनबैत छियै तऽ बढ़िआँ बनैया?
हँ जेना गाँव सभमे में पानिमे उबालि कऽ तहन मसाला सभ दऽ कऽ बनबैत छलियै। तर क साथमे तेहने बनेलियै। तऽ हमरा तऽ बड्ड नीक लगैया लेकिन हुनका नहि नीक लगैत छै।
आ ए आ पहिले अहाँ केना बनबै छलियै?
आ हम केना बनबे छलियै? करैला कच्चे के छिलका छील लेललों ओकरा तेल में छानि लेलहु आ तहन फेर खूब कऽ प्याज सब दअ कऽ
हँ आ तकरा फेरो छोनै छलियै? हँ तऽ सिझ जाइ छलए करैला?
हँ छैन दैे छलिऐन
ओ
आ एहि जे बनलिया जे कहे छथिन पंसोह छै पैयन धर
ओ तऽ जेहने पसन्द छै घरबैय कऽ तेहने बना कऽ दियौ। अहाँ अपना सुआद हुनकर सुआद मारबै बताउ तऽ?
हम ई बनेलिय से हमरा एहिमे गाँंम के पूरा स्वाद हो देने छियै अलग से नीक लगे छैये गाँव वला नहि खेते यह प दस दिन के खाय क करोो
दस दिन तक खायब तऽ अहाँके पेटके दशा की हतै आब बुझलियै।
आधा किलो करैला रहै। आधा किलो असगोरे खायके रह होय छै नऽ
तहन कि
अगबे हमही खाइ छियै।
तऽ अहाँ दू दिन कऽ के बना लेैतो। एक कनी भुजिया बना लेैतहु। तब कनिया अथि बनाल्हि तू? ह
भसऐ बना लेलये
हू
आ प्रियांश कऽ निक लगे छै कथी मसाला खाली
आ
ओ खेतै मसाला - मसाला चुइने कऽ खा लैत।
हऽ तऽ बच्चाके अपन अपन सभके पसन्द होइत छै। एक के पसन्द थोड़े होइत छै। सभके अपन अपन होइ छै।
आ बेटी तऽ हमर छुबे नहि करत
हू
नहि तऽ नहि।
हू
निक चीज बना देबे सेबय उबे तऽ ओय संग लगा कऽ खा लेत दोसर किछु नहि खा। हयो कनि सेबय दििय तऽ
बारे बाह ई तऽ हँसी मजाक करै छैय पिन्टूके पप्पा साथे।
अच्छा चिट चुटकी कतऽ अइ चुटकी
चोटकी चुटका घर मे अय ह
अच्छा खाली पिंटू के पप्पा अहाँके खुआबै छथि
हँ ओ दुनू दादि के कमरा मे फोन देखैया खाना खुए देलियै उएह घर मे
आंहा दुनू प्राणी अलगे इन्जॉय करै छी नय
हँ अय मामला मे कोनो दखल
बढ़िया य अपन किचने मे शुरू हो जाइ छै की
आ हँ ह दोसर घर मे दू घर छै न
अऽ ठीक हय